हेलो
तबियत ठीक ऐ हँ सही है बढ़िआ
अँ ध्यान राखेगर बेैटो
मीमी भोजपुरीमे बात करे ह न
हँ ह ह ह
त दुनू पिक्चर देखेै तू दुनू पिक्चर देखे तू त भोज
आब तऽ मो भोजपुरी भी याद न आइ
भोजपुरी ने भोज पुरी कैसनवा
ठीक वा
हँ
बढ़िआ बा
का करतारु तू
अरे का करे रली रली
बढ़िआ बा बढ़िआ
अरे कर कर का करे कहा रही है
कछुना चाय बना रहेैं
यूपी की क्यो बोल रही है
और पता न क वैसा वैसा कमााय अगना
पैसा बहुत कमायो
अच्छा ओ छुटका वाला छोरा लगा के ना कहीं
हँ हँ हा हा ह ह ले चाय ले ले चाह आ ह ह ह चाय ले ले खड़े होके ओ ह ह ह चाय पी
ए मां
ह आ रौआ हह ह
ओ छुटका वाला छोरा कही लगा के न
टाइम लग रहा है
अच्छा हँ लास्टमे छुटका छोरा अग्निवीर बढ़ती देखेगा
नहि नहि नहि य नहि देख लेा अच्छा सम न आता हमारे हमरा अच्छा नहि लगता
अरे अग्निवीर फौजी बन जाएगा लड़का क्या
नहि नहि हम ऐसा फौजी पसन्द नहीं है हमे जहाँ चलना है वही चलना दे त वही
ठीक
फौज का राशन प पन्द नहि है तुम में
म्म हमम
हराम केक डोलते होत श
हराम का नही चाहिए भाई
तऽ क्या चाहिए तमे तो मै
ह हमे मेहनत पैसा चाहिए। फोज नहि चाहिए
हँ तऽ फौजमेइ मेहनत सका ही पैसा है
हमे पुलिस चाही पुलिस चाही नहि। जी हमे तनखाह पे अमल करता है
ह्म तीन इवेंट होई ह अभी तो
हाहा के मिनट ओर चल गादी अच्छा
हँ
ओ डॉक्टर जायगा क्या
ना
क्यू
हीं पपीता खा लूंग फिर से कर लूंग
अच्छा पपीता कहाँ से आएगा
पप्पी तौजी ने छौ
कौन लायेगा
मै ले आउंगा
ठीक
दिल्ली ग्रुपे जोड़ले
कही न जाग बेटी नहि रहगो दिनमे लाइब्रेरी देख जााकऽ ये सब आदम अगनि भीरवाले वैसे
फेर ओहि ओहि चाट पैंसठि साठि बासठि ओहिमें खुश हो जाइ ठीक ह
न घर भी पढ़िए वाँ भी पढ़िै पैसा न बेटा कर्जा उजा जदा
करजइ त करनो
न नहि बेटा पहले बोहल द
किछु भी कर देना है पहिले तऽ
तो कह ब त हे पढ़ले दुनिया पड़ रही घर बैठे बैठे निकाल रही सब काम कर री
रजामे पहले कहहि रह ह तुसमे लाइब्रेरी नहि जाउगा मै
पढ़ै जा मत पढ़ै यीं पढ़ना पड़ै नओ पढ़ल बस नओ जादा नओ काम कर ले अपने हिसाब चल त पैसा न हम त
पैसे बहुते रहो पापा मुख दे दंग कही ने कहि सू
हूँ असत हइ पाापा तने हमर करने में बहुत जोर पड़ा है। कहनेमें तऽ नी हो जा जबाम है। न हर महीना के
कर कुछ रह भैंस भैंस भिक जाएगी ओ
दे गी
हँ त अब भी आओर भी इ भी तुम्हहारे ऊपर मैं थोड़ी खराब करूंगा अपो वो अपना पतो भविष्य आ कह करना भई
पढ़न वाल बाद न पढ़कै जरूरी नहि होइ जान अगर तो ऐसे न होगे न तऽ घर मे कोइ आदमी न रहे ओ पढ़ स गै
तो तुम्हारहिसाब से चलियान
ह खतम त है ह
हँ तभी तो कह रहा हूं
ह्म कही न जानू बेटा पैसा न है। पहले बहुत होगो
ज
हु जा चला जा देख लीजो
कहाँ देख लीजो
जस पढ़ैस पढ़ लीेबै बाप के पुछ लिजिये मेरे ऊपर मत जैये, मै न
तब मै अपको केह रहा देल्ही भेज दिये
आर जभी त कह रही ने तब चलऽ दी दिल्ली भेजा नु
ठीक ह तमै चलो जाउ कोई दिकत नह
ठीक चला जाएय कोन बनायगो कोन खाए वोह हम इतनी आ कर अए कमरे पर नाम
आ भुतियरी टिप्पन लगे है
टिपन बाँ दने
हँ
टिफन सइ रन्ह
टिपान मे घर को खानो मिलै दो तीन हजार रुपयया
कमरे पे दे जांग टिफन
औरगर
टिपन सहि है तो टिफन मे जब की तुम जादा न खाओ पर दो टिफन त लगेंगे
तो टिपल लग जाएंगे और अपने बना लेते हैं कुछ अण्डा मैगी
ऐं
ओहों मौमौज बना बना खाबत त करब जुमू बुझबना होै
छै देख लेबै व छोरा लगबा तीन दिन हो जाओग फेर तू ह
व बारह हजार वाली इतना करेग बारह हजार वाली इतना करब
नहि यमे लगब जामी लग रहो
ककर भित्रो किूछ
कुछ न कर ठी पड़ो नौकरी न न य बाद च लग नौकरी को द न दे कायमे
अग्निवीरमे
ओ दोडमाराारी
ओ त कर रे क आबै कहि न
अच्छा चलो बढ़िया भै लगे कोई तऽ लगे हमारे तऽ न लगे कइ के तऽ लगे
लास्टमे जे एक सए लगना बेगो
जी जयझूली दुनिया लग रहहि ह तुमरे जैकमे न तुम्ह रुपआ ले कोई भग जाएगो साफ ह
कोइ न रोपिया त जबी देना है जो पेपरमे जे चल जाएगा फेर एहिऐसके भि जा कोइ
देखख ली पकी बात कर ले जे देख लगांगे फिर हम निशान्त के लगांगे न पोन अग लगा ली अगल साल लगा ली जो
भर्ती आ री है बस कहि रहे नकी
अच्छा ई भर्ती तऽ निकलती रहेैं लगते रहेै लग धन्यवाद
नै दी दू तीन सौ शहर मे निकलेै आब अब की निकल रहै बताइ
अ अ चलू बढ़ि
रोटी बना ली
बनाऊँगी कठहल बन रहयें
कब्जीके घर
हँ
मक्का आ रहा तू
कोई दिक्कत न है अपने पढ़ाई करबा अपने
एक देख लहि बदलले फोन फायदा ही न
पबजी बहुत बाजे है भाई ग्यारह बजे तक रात मे
मेरी जिन्दगी खराब हो रइ तऽार हो रही है हम बता मु
धो ना पटो किछ ही
हँ हँ ओ नहि पता कछ भ
तऽ थोेने घर
मैं ऐसा करू दिल्ली में रह लू और कमा करू भी और पढ़ाई करू भी
हँ न कमाई जुड़त ह कहा कमाई दिल्ली मे कहाँ कमा ब
स्टोरेट पे शाम को वहाँ पे फाली पड़ोसने हाँ मम्मी छोर रहै वैसी
देख लीजिए हूँ पढ़लिए फेर तो खाली पै रहग दूनु
आज के थाली पे
थाली पर रहीये दादीगे देन
फोन काटया
जी पाँच मिनट